हेलो
हलो
हँ नमस्कार।
नमस्कार यार।
अहाँ देखैत छी जे आइ काल्हि गाँव आ शहर दुनू ठाम पानी केँ समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ैत जा रहल अछि, ताहि लेल जल संरक्षण महत्वपूर्ण बुझायब आ सब केँ एहि विषय पर जागरूक करब बहुत आवश्यक भऽ गेल अछी
हँ अहाँ बिल्कुल सही कही रहल छी यदि हम सभ आइ स वर्षाक पानी जमा करब पोखरी इनार आ नदी केँ स्वच्छ राखब तखन भविष्य में ककरो पानी कऽ अभाव नै भाग्य पड़त
हम सब कऽ अपन घर विद्यालय आ कार्यकाल में सब ठाम पानी कऽ आवश्यक बरबादी रोकबा कऽ- आधार विकसित करबाक चाही कारण प्रत्येक बुद जीवन कऽ आधार होइत छै
बहुत लोको नल खुल्ल छोड़ि देैत छथिन गाड़ी धोबा में अत्यधिक पानी खर्च करैत छथि मुदा ई आदत धीरे धीरे गम्भीर जल संकट उत्पन्न कै सकैत अछि,
हु बिल्कुल सरकार संग संग सामान्य नागरिक जी ओ जल स्रोत सब केँ हमाय से बचाइव
हूँ। नदी पुखरी आहार आ पाइन में कूड़ा कचरा फेकब बहुत खराब आदत अछि एकरास मिल कऽ पूर्ण रूपमे से बंन्द करबाक आवश्यकता अछि खेती में डिप सिंचाई आ आधुनिक सिंचाइ तकनीक अपना लेल जाइत तऽ बहुत कम पानी में बेसी फसल उपज और हो सकैत अछि
गाछ लगोनाइ सेहो जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि छी कारण गाछ वर्ष मे बढ़ावे में आ भूमिका नम राखबा में सहायता करैत अछि
हँ सही केहलु यदि जंगल कटैत रहत तऽ वर्षा कऽ मात्रा घटत नदी सुखायत आ जल संकट दिन प्रतिदिन गम्भीर बनैत जाय थ
हँ जल कऽ प्रत्येक बूंद अमूल्य छी ताहि लेल- एकर उपयोग बहुत सची विचारक करबाक कऽ आवश्यक अछि
जलक प्रत्येक बुद अमूल्य अछि ताहि लेल एकर उपयोगी बहुत सोची विचार की करबाक आवश्यकता अछि
हँ हम सभ अपन बच्चा सब केँ सेहो सिखाबा चाही जे दंत साफ करते करैत आ बर्तन धोऐत समय अनावश्यक पानी नहीं वहावथी
हू सही कहलु समाजमे जागरूकता अभियान रैली आ सभा आयोजित कय लोक सभ केँ जल संरक्षण महत्व बुझाओल जाइ हम सभ केँ अपन बच्चा सब केँ सेहो सिखाबक चाही जे दांत साफ करैत ओ स्नान करैत आ बर्तन धोैत समय अनावश्यक आवश्यक पानी नहब बाहावती
उद्योग आ कारखाना सेहो पानी कोन उपयोग करबाक आधुनिक व्यवस्था अपनायब पड़त
हु यदि प्रत्येक नागरिक अपन जिम्मेदारी ईमानदारी स निभाबै तऽ देश में जल संकट बहुत हद धरि कम कयल जा सकैत अछि
हँ जल संरचन केवल सकारात काज नही बल्कि प्रत्येक नागरिक फायदा जिममेदारी अछी
हु आब समय आबी गेल अछि जे हम सब केवल बात नहीं करी बल्कि अपन दैनिक जीवन में
जल बेचबाक आदत अपनावी
हँऽ बिल्कुल हम सब अपन गाँव आ मोहल्ला जल संरक्षण संदेश घर घर पहुँचायब आ सब केँ एहि अभियान में जोड़बाक प्रयास करब
जँ हम सभ आइ सचेत नहि भेल हुँ तऽ अबै बढ़ा पीढ़ी केँ पानी केँ गम्भीर संकट सामना करै पड़ी सकैत अछि।
जल बीना जीवन कल्पना असम्भव अछि तहि लेल प्रत्येक व्यक्ति जल कऽ सम्मान करबाक चाही।
हँ सही कहलहु प्राकृतिक संन्तुलन बनाए रखबाक लेल जल संरक्षण आ जमीन तीनूक संरक्षण समान रूपमे आवश्यक अछि। हम सभ संकल्प लेैत छी जे आइ स पानी कऽ एक हो बूंद बर्थ नहीं जाय देब आ दूसरा लोक से दे हो जल बेचबाक प्रेरणा देब
अब हम सब मिली केँ ई प्रण करैत छी जे जल संरक्षण के अपन दिनक जीवन महत्वपूर्ण जिम्मेदी दारी बंनायब पर्यावरण रक्षा करब आ भविष्य पीढ़ी लेल प्राप्त स्वच्छ जल सुरक्षित राखब
हुं हमर विचार मे प्रत्येक गाव मे बर्सा मे खसै पानी के जमा करबाक व्यवस्था अनिवार्य रूप होबके चाही जाहिन से गर्मीक के समय मे पानी कमी न होइ
ठीक छै हँ बिलकुल बिलकुल सही कहलहुँ ज हमस एखनसँ जल संरक्षण उपाय अपना तऽ भविष्य मे पीढ़ी स्वस्थ सुरक्षित आ शुद्धिकंत जीवन व्यतीत कय सकैत
खेतमे आवश्यकता अनुसार सिंचाइ करबाक आदत अपनाबैसँ पानिके बर्बादी बहुत कम भइ सकैत अछि आ खेती सेहो सफल रहैत अछि।
बरखार पानि के बेस बायक देवक स्थान पर पोखरी इनार आ जलाशय मे जमा करबाक अत्यन्त लाभदायक होइत अछि।
घर सब सदस्य के ई बात बुझबाक चाही जे पानिक एक एक गुण प्रकृतिक अमूल्य उपहार अछि।
बिलकुल जतेक बेसी गाछ लगायल जयत ओतेक बेसी बर्षा होयत आब भूमिगत जलक स्तर सब मजबूत बनत
हूँ नदी आ पोखरिक सफाईमे सभ नागरिकक स्वेच्छा सेभाग लेबाक चाही जहिमे त जल सदिखन स्वच्छ रहि सकयत
हँ बिलकुल जल संरक्षण संध विद्यालय महाविद्यालय क सामाजिक प्रत्येक कार्यक्रममे बैनसकैत यैयदि जल स्रोत प्रदूषण भए जाए तो मनुष्य पशु पंछि आ सम्पूर्ण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़त
हँ जल संरक्षणक सन्देश विद्यालय महाविद्यालय आ समाजक प्रत्येक कार्यक्रम मे अवश्य देबाका चाही
ह बिलकुल मत्रब हमस कपड़ा धोब स्नान करबामे आ घर साफ करबामे आवश्यक मात्रामे पानिके उपयोग करबाक चाही
बच्चा सबसँ बचपनसँ पानि बेचना है सीख लेत आ ओ जीवन भरि एहि आदतके नहि छोड़त
आ हँ हँ बिलकुल वर्षा वर्षाक वहैत पानि रोकबाक लेल छोट छोट बंध पोखरी आ जलाशय बनावल चाहत तऽ बहुत लाभ भेटैत
हम सबके कपड़ा धोबा मे स्नान करबा मे अगर सब करबामे आवश्यक मात्रामे पानिके उपयोग करबाक चाही प्राकतिक संसाधन सीमित अछि ताहि लेल ओकर योगसँ देखिखन उचित समझ क करबाक आवश्यक त अछि जहन जे सब
संरक्षण अभियान तखने सफल होइत जखन प्रत्येक व्यकति अपन जिम्मेदारी इमानदारी से निभावत
हँ सरकार विद्यालय किसान विद्यार्थी आ सामान्य नागरिक सब मिलिकऽ ई अभियान के सफल बना सकैत अछि जहाँ हम सब आइ जल बचाव ह त पहल क ककरो पानिक लेल संङ्घर्ष नहि करय पड़त
स्वच् जल स्वच् जीवन आधार अछै ताहि लेल एकर सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम कर्तव्य होयबाक चाही
हमरा सबके अपन परिवार आओर पड़ोसी सबके सेहो जल संरचण महत्व बुझ के प्रेरित करबाक चाही
बिलकुल प्रत्येक बन्द चला प्रत्येक गाछ लगाबब प्रतेक जल स्रोत स्वचछ राखब तखने जीवन सदिखन हरिहर आ सुकमय रहत
सब
बिलकुल जल संर्षण अपन जीवनक नैतिक हदद बनायल कर ई केवल वर्तमान नय भविष्य सेहो सुरक्षित करैत अछि
ह प्रत्येक मन्द बचाउ प्रत्येक गाछ लगाउ प्रत्येक जल स्रोत रखब तखन जीवन सदखन जल संरचन अपन जीवनक नियमित आदत बनाबइ कारण ई केवल वर्तमान नहि भहुतिक सेव सुरक्षित करैत अछी
आब हमसभ मिलके द प्रत करै छियै जे जल संर्षण सदेश घर घर पहुँचाए पानि प्रतेक बुद बचायब आ प्राकृतिक अमूल्य सम्पति रक्षा करब।
ह आब हमस मिल का ई दृढ़ प्रतियोगिता लेल जे प्रत्येक बिन्दु ब्च प्रत्येक- लगाय पट जल्रो स्वस्छ राख अब तक ही जीवन सदीन हरियर आ सुखमय रहत